ह
हल दीदी
हेलो
हेलो दीदी
पनाम देीदी
प नहि आत त
कहसँ बज रहलन छी य
हमे तऽ दरभंगासँ बचि रहल छीियै
ह तऽ हमहूँ समस्तीएपुरसँ बाजि रहल छी नाम की भेल अहाँके
आँ
की नाम भेल
की कहै छियै हमर नाम तऽ अंशु भेलनि आहा के कि नाम
हँ हँ सु नाम भेल अहाँके से
हमर नाम हमर नाम तऽ डॉलि नाम छै
अच्छा डोली
हँ हँ डोल
कहाहू कैसे याद कै बी है
ऐसे ही समाचार पूछे भल ह सम चार पूछेके चलतै फोन कल रहलालने की सब भेल रहल छै की सब भेल रहल छलै
खा पी के सुतल छियै ह अइ एल ई रह कनी मीट अलै रहए तऽ बनलै हे तऽ खलियै हे
अच्छा मीट अहाँके खाायमे पसन्द है
हँ बड़ा नीकलग
ओ अथी के मिटायल छलै खस्सी के मिटायल छलै कि मुर्गा के मिटायल छलै
मुर्गा के मिटा आल छलै हे
ह ओरके
अहाँके नीक न लागय
हमरा नीक लागे रहै पहिले लेकिन आब नहि खाायके मन करैत रहै चिते पर नहि उतरे छलै खााय छी गैस बन जाइ छै
तारी होइ गेलियै
अभी शाकारी तऽ नहिए भेलियै अण्डा अर खाए लेल छलियै लेकिन मुर्गाके मीट खाइत छलियै ने तऽ गैस बन्द जाइ छै ने आइ जे खस्सी के मीच छलै कहियो खेबे नहि केल छलै
गैस तऽ हमरो बन्द छल छलै लेकिन जेनाह हथिियै ने चीत पर जे चीज चढ़ल रहै छै तऽ ओ नोकसान हो चाहे किछो खाइए ले
हँ ई तऽ अहाँ नीक कहेलियै एहि दुआरे अहाँ मुर्गाके मीट बनायके खा जाइ छलै ने
आ
अ ी क्याज करली ह
अहाँ बताउ की करै छलियै